हलो।
हलो।
नमस्कार मित्र।
नमस्कार।
आज कहली हमर मौसी जे बतौलथि जे चाँदी गाँवमे से एकदम मन शिवमन्दिर छै। जे बहुत जागृत अछि आ मन्यता मांगला से तुरन्त बहुत पूरा होइत अछि, चलैत छी नै एहि सोमवार दर्शन करबा लेल?
हां हमहु सुनने छलों। जे मंदिर झारखण्ड के चाँदी प्रखंड में स्थित अछि आ भगवान शिव के स्वयं प्रकट शिवलिंग एते स्थापन छलै। जेकरा लग दूर-दूर से भक्त आवैत छथि।
चाँदी राँची से लगभग साठ किलोमीटर दूर छै आ रास्ता एकदम नीक छै। एन एच थर्ड ट्वेन्टी पकड़ी का रामगढ़ होयत चाँदी पहुँची जाइत अछि, लगभग डेढ़ घण्टा के सफर
मंन्दिर के इतिहास लगभग चार सौ पाँच सौ साल पुराना बतावल जाइत अछि। कहल जाइत छै जे एक किसान खेती करैत काल हुनका जमीन मे से शिवलिंग निकलल छल। आ ओहि दिन से ओते पूजा शुरू भेल।
जयदा नाम के कारण सेहो बड़ रोचक छै। मगैत अछि, ओकर पर शिवजी जय प्रदान करैत छथि। ताहि लेल नाम जयदशिव मन्दिर पड़ल।
मंन्दिर के मुख्य गर्भ गृह मे काला पत्थर स्वयं शंभू शिवलिंग छनि, जे बिना कोनो कारीगर के हाथ क बनल छै। आ ओकर आकार धीरे धीरे बढ़ि रहल अछि, य मान्यता छैथ।
शिवलिङ्ग के ऊपर हमेशा प्राकृतिक रूप सँ जटल टपक्कैत रहैत अछि, लोक कहैत छथि जे ई गंगाजल छैक जे स्वयं जी शिवजी के एक जटा मे आबैत अछि।
हूं- हूं हूं मन्दिर परिसर मे नदी महार जे शिवलिंग के ठीक सामने स्थाप छन। भक्त से पहिने नदी अ कान मे अपन मनोकामना कहत अछि।
मन्दिर के चारू कात बड़का बड़का पीपल क, बरगद क वृक्ष छै। जकरा नीचाँ बैठी के जप तप करबा सँ मन के शांति भेट अछि।
मन्दिर के प्रांगण एकदम साफ सुथरा छय झारखण्ड सरकार रख रखाव करै छथि, एहि लेल भक्त के कोनो असुविधा नही होयइत अछि।
महाशिवरात्रि के दिन एते लाखो के संख्या मे श्रद्धालु जमा होइत छथि। पूरा राति जागरण, भजन कीर्तन आ रुद्राभिषेक होइत अछि।
सावन क महिना मे तऽ पूछो मत हर सोमवार के दिन कावड़िया लोक गंगाजल लय के आबैत छथी त जलाभिषेक करै छैथी, पूरा इलाका मे बम बम भोले गूंजे अछि।
मन्दिर खुलेत अछि भोरे चार बजे सँ राति नओ बजे धरि। मुदा भोरे पाँच बजे वाला मंगला आरती आ संध्या सात बजे वाला आरती मे शामिल होयब तऽ मन एकदम प्रसन्न भऽ जाइत अछि।
आरती क समय घंटा, शंख, नारा, ध्वनि आ धूप क सुगन्ध पूरा वातावरण भक्तिमय भ जायत अछि। रोंगटा ठाड भ जाइत अछि।
मन्दिर के पुजारी जी बहुत विद्वान छथि। ओ सास्कृतिक आ मैथिली दुनू मे मन्त्र उच्चारण करैत छथि। आ भक्त के कथा सेहो सुनबैत छथि।
कहल जाय अछि, जे मुगल काल मे एहि मन्दिर के तोड़बाक प्रयास भेल जाय। मुदा शिवजी के चमत्कार से वही आक्रमणकारी तऽ सेना वापस लौट गेल छल।
तहि लेल एतै क लोक के आस्था आ ओर दृढ़ के गेल आ धीरे धीरे मंन्दिर क ख्याति दूर दूर धरि चईल गेल।
मंन्दिर के पास में एक छोटका कुण्ड छै। जकरा गौरी कुंड कहल जाइत अछि, मान्यता छै जे ओकर पानी मे स्नान करला से रोग -दोस दूर भल जायत अछि।
मन्दिर के परिसरमे हनुमान जी, माता पार्वती, गणेशजी आ कार्तिके के छोट -छोट मन्दिर सेहो छै। तहि लेल के के जगहपर पूरा परिवारक दर्शन भऽ जाइत अछि!
परिस्पर, त एक कोना मे, यज्ञशाला से जते हर पूर्णिमा के दिन हवन होइत अछि! अब भक्त सब आहुुति क दय पुण्य, कमावइत छथि,
मंन्दिर के बाहरी दीवार पर विचित्र बनल छै! जते शिवजीके विवाह समुद्र मन्थन, ताण्डव कथा चरित्र छिय देखबामे बहुत सुन्दर लगैत अछि!
मन्दिर के प्रवेश द्वार पर ॐ नमः शिवाय लिखल छै! आ द्वार क दुनू कात द्वारपाल मूर्ति स्थापित छै
भक्तसभ एतै मन्नतके लेल धागा बाँधैत छथिन! आ मान्यत पूरा भेला पर नारियल, फोड़ैत छथि आ भण्डार करबैत छथि!
हमरा गाँव क, शर्मा काका का बेटा क नौकरी एत ह मन्नत मंगला! पन्द्रह दिन मे लागि गेल छल, ओकर बाद एकावन किलो लड्डू के भंडारा केलथिन!
एहन सैकड़ो उदाहरण छै ताहि लेल दूर दूरसँ बिहार बंगाल उड़ीसामे, सेहो लोक दर्शन करबाक अबैत छथि!
मंन्दिर के पास मे प्रसाद के दुकान छै बेल पत्र धतुरा भांग, दूध जल क लोटा रुद्राक्ष क माला सब भेठे अइछ!
प्रसाद में पेड़ा लड्डू बूंदी आ भोग के खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध छै दुपहर बारह बजे भोग, लगैत अछि आ ओकर बाद प्रसाद वितरण होइत अछि!
मन्दिर के पास मे धर्मशाला सेहो छै जते दूर से आबै वाला भक्त निःशुल्क रुकि सकैत छथि! साफ सफाई नीक छैक!
धर्मशालामे पंखा लाइट शौचालय, पेयजल सब दु सुविधा छैक आ, रातिमे सुरक्षा क लेलगाड सेहो रहैत छथि
मंन्दिर के पास में बड़ा पार्किंग स्थल छै जते कार बस बाइक सब राखब, तऽ व्यवस्था छै बीस रुपयाटोकन!
चाँदी बाजार मन्दिर सँ पाँच सो मीटर दूर छैक, ओतय भोजन चाय नाश्ता दवाइसभ भटि जाइत अछि!
हमरा लोकानी छओ बजे राँची सँ निकलब, साढ़े सात तहरी मंदिर पहुँचा जायब जलाभिषेक करब आरती में शामिल होए!
जल अभिषेक के लेल ताँबा के लोटा संग लेल, आ बिलपात्र तीन पत्ता वाला चूना, शिवजीके तीन पत्ता बेसी प्रिय छैनि,
शिवलिंग पर दूध दही घी शहद, गंगा जल क पाञच अमृत अभिषेक करब, आ बेल पत्र आक फूल धतुरा चढ़ाब,
अभिषेक करैत काल,, ॐ नमः शिवाय मन्त्रके जप करब एक सो आठ बेर रुद्राक्षमाला पर! जप करब तऽ फल बेसी
मन्दिरके पुजारी श्री रुद्धाभिषेक सेहो करबैत छथि। गगारह सए रुपआ में संकल्प सँ जेकरा विशेष मनोकामना हो। ओ करा सकैत छथिन।
हम साधारण जलाभिषेक करब। भावसँ की अल गेल पूजा सभसँ बड़का होइत अछि, शिवजी भोलेनाथ छथिन। जल्दी प्रसन्न होइत छथि।
मन्दिर के पीछे एक छोटका पहाड़ी छै। ओतसँ पूरा चानडील गाँव आ खेत नजारा देखैतइत छी फोटो खिचाब लेल बढ़िया जगह।
पहाड़ी पर चढ़ी क ध्यान करबासँ मन एकदम शान्त भऽ जाइत अछि हवामे शिव नामके गुण सुनैत अछि।
मन्दिर के ट्रस्ट द्वारा हर साल शिवरात्रि पर मेला लागैत अछि। जते छोला दुकान सांस्कृतिक कार्यक्रम होयइत अछि।
मेलामे दूर दूरसँ लोक अबैत छथिन आर रातिभरि जागरणके सङ्ग भोजन मण्डली गायन करैत अछि।
मने आापसमे गो छै जत गो म का सेवा होइ त छै। भक्त सब गुड़ चारा नकर पुण मे कमाबैत छथि।
गौशालाके दूधसँ मन्दिरमे भोग बनैत अछि आ बच्चे खूचे दूध प्रसाद रूपसँ भेटैत अछि।
मन्दिर का इतिहास का पुस्तक सेहो भेटैत अछि पचास रुपैआ मे जते चमत्कार के कथा लिखल छै। पढ़बास से श्रद्धा बेटै छै।
हम दूटा पुस्तक खरीदलोव। एक घर ले आ एक मन्दिरकेा लाइब्रेरीमे दान करब।
मंदिर के आसपास हरियाली बेसी छै तहि लेल गर्मी में सेहो मौसम सुहावना लगैत अछि।
बरसात मे कु्ड का पानि बढ़ि जायइत अछि मुदा मन्दिर के भीतर पानि नहि जायत अछी शिवजीके कृपा।
जाड़ामे मन्दिर तऽ सुबह त कोहरा आ द्वीप के रोशनी के संगम देखब लायक होइत छै।
मन्दिरके सिक्योरििटी नीक छै सी सी टी वी पुलिस स्वयं सेवक सभ रक्षित छथिन ताहि लेल महिला पुरुषसभ सुरक्षित छथिन।
मोबाइल फोन गर्भगृहमे मना छै। बकर में जमा कर देब आ दर्शन शान्तति से करब।
फोटोग्राफी बाहरके अनुमति छेक मुदा गर्भगृह के भीतर नहि मर्यादा क पालन करब।
मंन्दिर के पास मे भी वृक्ष कऽ नीच सनि देव छोटका मंन्दिर छै ह। कनि के दर्शन सेहो क लेब।
शनिदेवके लेल चढ़ाबय आ पीपलके साथ परिक्रमा करब कष्ट दूर होय त अछि।
मंदिर के पुजारी जी कहे छथि जे कोना मे सोमवार के दिन सोलह सोमवार व्रत एते करैत। अछि हुनकर मनोकामना अवश्य पूरा होयइत अछि।
हमरा लोकनि सेहो सोलह सोमवारके संकल्प लेब। आ हर सोमवार एतय आबि कऽ जल चढ़ेब।
मंदिरके पासमे बच्चे के लेल छोटका पार्क बनल छै‌य। झूला सलाइट ताहि लेल परिवार सङ् आबयमे दिक्कत नहि।
पार्कके राख रखाव ट्रस्ट करैत अछि। आ सफाइकर्मी हमेशा काममे लागल रहैत छथि।
मंन्दिरके दान पेटीमे जे दान देल जाइत अछि ओकर उपयोग गरीब कन्याके विवाह, शिक्षा आ चिकित्सामे होइत अछि।
तेही लेल धान के पैसा सही